हेलो हँ आवाज आबि रहल यऽ बाजू।
अच्छा आइ जे छै हमर सभके विषय छियै आ पटना ।
अच्छा । तऽ पटना के बारेमे आ । की कह जाइ छै ।
कहि सकै छियै पटना -पटना- पटना जे छै भारतके प्राचीन आओर ऐतिहासिक नगरमे सँ एक आबै छै ई जे छै बिहार मतलब बिहार अपन जे बिहार राज्य छै ओकर राजधानी छथिन आओर सभसँ बड़ा शहर छियै ई। पटना जे छै पटना गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित बसल ये- और यह ई जे छै अपन गौरव गौरवशाली इतिहास सांस्कृतिक शिक्षा तथा राजनीतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध छै प्राचीन काल मे जे। पटना के पाटलिपुत्र के नाम से भी जानल जाइ छैे । जानल जाइ रहै आओर हँ -आओर ई नगर। जे छै भारत के इतिहास मे विशेष स्थान राखे छै किआाकि इ अनेक महान राजा और साम्राज्य के- राजधानी रहे। । पटना केवल कहि सकैत छी । छ ।
बिलकुल बिलकुल अहाँ सही कहलियै जे पटना केवल एगो शहर नहि छै ई भारतीय सभ्यता आओर संस्कृतिके ने एगो महत्वपूर्ण केन्द्र छै जे -अपन कहलियै जेनाकि अपन बिहारके राजधानियो।। एतऽ खाली तिहासिक धरोहर नहि छै की कहै छै धार्मिक स्थान नहि छै शैक्षिक स्थान नहि छै सांस्कृतिक विविधा नहि ई सबमे ई बस एकगो चीज नहि जते चीज सभ चीजमे विशेष। बनाबै छै पटना। आज की कहै छै उत्तम आइ पटनामे आधुनिक विकासके साथ-साथ प्राचीन उम्म पहचानसब जे छै, सेहोसब बनाय छै बनेल गेल छै। पटनाके जे इ- -तिहास छै, ओकरा बारेमे हम की कहू। अहाँके बुझल यए कि नहि? अहाँ कनि बताबू।
हँ हँ, हम बताबै छी। पटनाके इतिहास जे छै मतलब बहुत प्राचीन आओर गौरवपूर्ण छै। मानल जाइ छै कि अ कि पाटलिपुत्र मतलब एकर स्थापना जे छै लगभग पच्चीस सौ वर्ष पहिले भेलै रहए और प्रा- प्राचीन कालमे एकरा पाटलिपुत्र कहल जाइ रहै। ई जे छै नगर एक मगध साम्राज्यके राजधानी रहियै पहिले। ओहिके बाद फेर सम मतलब तऽ बहुत सा राजा भी मतलब शासक करलकै। जेनाकि कहि सकै छियै सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसन महान शासक जे छै एतय, और समुन्द्र नगरके किनारे गिनल जाइ छै ई। मतलब शासक करलकै शासन करलकै रहए। आ यूनानी यात्री मेगास्थनीज भी तऽ अपन लेख लिखलकै रहए। पाटलिपुत्रके प्रशंसा करलकै रहए।
बिलकुल बिलकुल। बिलकुल, अहाँ सही कहलियै। और ओनाहिते पटनामे कतेक सारा प्रसिद्ध धार्मिक आ ऐतिहासिक स्थानसभ छै, जे अपनासभ पर्यटन करय लेल एतेक आक आकर्षित छै जेना कि की कहू हम गोलघरके बात। महावीर मन्दिर अपनसब जे छथिन, पटना साहेब जे छथिन, ईसब एकदम एतेक सारा सुन्दर-सुन्दर जगह छै गाँधी मैदान, एकदम एहन-एहन जगहसब जे छै जे सब जगह एकदम घमयके नामपर बहुत ज्यादा आकर्षित छै, जतय आदमीसब जाइ छथिन। बहुत दूर-दूरसे आदमी आबै छथिन पटना साहेबके जाय लए। कै ले की, जेना खाली हुनकर उम्म उम्म बिल्डिंग जे छै सएह खाली आकर्षित नहि छै, ओकर साथ-साथ ओकर की कहै छै, ओकर महत्व महत्वो बहुत ज्यादा छै। ओकर महत्वो बहुत ज्यादा छै, तऽ इएह कहै छी जे बहुत ज्यादा लोग ओकरा मान्यता दै छै पटना साहेबके। बहुत दूर-दूरसे आदमीसब, खाली एतहिसे नहि, दूर-दूरसे आदमिओ सब आबै छै, जे ओतय घूमे आ एकदम शान्ति पूर्वक माहौल रहै छै। सबसँ नीक हमरा पटना साहेबके ई लागैये एकदम शान्ति पूर्वक माहौल रहै छै। और साथ ही साथ जे ओतयके की कहू, जे अपन महावीर मन्दिर अपन महावीरो मंन्दिर ओतबी सुप्रसिद्ध छथिन। ओतयके हलुमान जीके एतेक मान्यता होइ छै तऽ के की कहै छै हलुमान जीके मन्दिरमे जे एगो उम्म ओ छै उम्म दान बक्सा ओकर जे जतेक फण्ड होइ छै, से सब फण्ड जाइ छै हर साल अयोध्यामे। ओ ओहिमे लागै छै, तऽ ईसब चीज बहुत गौरवके चीज यए अपनासभ लए। अहाँ बताबू किछो।
आ अहाँ जे कहैत रहियै कि पटना साहिबमे जे छै, ओहिमे जे छै गुरुद्वारा ओ गुरुद्वारा जे छै, ओहिमे गुरु गोविन्द सिंहके जन्म भेलय रहए। सही कहलियै कि ओ गुरुद्वारा एक कहि सकै छियै बिल्डिंग नहि छै ओतय जाइसँ एकदम शान्ति मनमे मतलब मनमे एकदम लागै, कि शान्ति एतय छै। बहुते शान्ति जगह छै ऊ। और देखयके लिए तऽ बहुत अच्छाए जगह छै गुरुद्वारा। कहि सकैत छियै। हँ, आओर पटनामे जे छै, कि पट- ना म्यूज- जियम पट पटना सङ्ग्रहालय भी छै, जतय कहि सकै छियै पटना संगङ्ग्रहालयमे जे छै प्राचीन मतलब इतिहासके बातमे बतायल गेलैए। पहिलुका जे छै मूर्ति छै, सिक्का छै, और ऐतिहासिक वस्तु सबसँ जे छै ईसब छै। अ ओकरा मतलब एत्ते बढ़िआँसँ सुरक्षित छै, कि बहुते सुन्दर लागैए देखयमे। और कहि सकै छियै, एक बुद्धा स्मृति पार्को छै पटनामे, जेकि एक बहुत सुन्दर पार्क छै। जेकि भगवान बुद्धके स्मृति बनायल छै ओहिपर। और शान्ति और आध्यात्मिक वातावरण मिलैत छै ओ- तऽ।
आ पटनाके रेलवे सड़क, हवाई अड्डा, ईसभ देश विदेश सबके भागमे जे जुड़ाबे छै। जयप्रकाश नारायण आ अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जे छै, ई एकदम प्रमुख हवाई अड्डा छै आधु निक विकास केलकै हन। विकास करै छै। हाल-फिलहाल के वर्ष सबमे पटना एकदम तेजीसे विकास भऽ रहल छै। नया पुलसब सड़क सब, मॉल, अस्पताल और साथ ही साथ आइ काल्हिमे तऽ मे- रोज बनि रहल छै। ईसब चीज दिन-प्रतिदिन अपन सबके विकास करै छै, जे चीज हमरा बहुत नीक लागैये। अपनाओ सब आब ओते तऽ नहि, लेकिन नीकसँ विकासके ओर बढ़ि रहल छियै। तऽ ई ची- ज हमरा बहुत नीक लागैए। पटना भारतके एगो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृश्यसँ महत्वपूर्ण शहर छै। अहाँ बताबू।
हँ, पटना जे छै और पटनामे तऽ गाँधी मैदानके नाम सुननहिए हेबै, कि कतेक प्रसिद्ध छै आओर कतेक बड़ा छै।
जी जी।
हँ, आ गाँधी मैदान जे छै पटनाके मतलब प्रमुख सार्वजनिक स्थलमे सँ एक आबै छथि। त राजनीतिक रैली या बहुत प्रकार के कार्यक्रम होइ छै, सांस्कृतिक कार्यक्रम या मेलाके भी आयोजन होइ छै। और मतलब गांधी मैदान बहुत ज्यादा ही बड़का मैदान छै, कहल नहि जा सकैए। ओतय बहुत कुछ मतलब होइ छै, जैसेकि कुछो भी चीज के दौड़े सब होइ छै त ओत दौड़ सब होइ छै, गाँधी मैदान के कहि सकै छियै ओकरा शान छै बहुत सॉरी पटना के शान छियै गाँंधी मैदान, बहुत बड़ा छथिन। और पटना के इतिहास के बारेमे अहांके किछु पता य। सॉरी भौगोलिक स्थिति के बारे मे बताबै
नै। हमरा ते नै मालुम ये भौगोलिक स्थिति के बारे मे लेकिन हमरा इतवी मालुम ये कि एकर जे गौरवशाली इतिहास छै से एकदम धार्मिक महोत्सव आ की कहै छै शिक्षा और विकास मे आधुनिक प्रग ति के विशेष बनाबै छै। अहां कनि हमरा बताबु अहां जे बताबै छलहुं भौगोलिक
हां, एक एतुका जे छै मतलब शि क्षाके केन्द्र भी बहुत अच्छा छै, कहि सकै छियै कि पटनामे मतलब शिक्षा भी बहुत अच्छा दै छै, पटनामे जे छै शिक्षाके क्षेत्रमे महत्वपूर्ण स्थान रह छै, मतलब पटनामे बहुत दूर दूरसे ब च्चा सब आबै छै, उत्तर प्रदेश से, मने और मतलब बहुत सारा जिला सबसे आबै छै पढ़य ले, जे कि बहुत अच्छा कोचिंग संस्थान सब छै पटना मे पढ़ैके लिए, आ बहुत मतलब एक इ विश्वविद्यालय सैह सब परिस्थि ति छै जैसे कि ले लिअ पटना विश्विद्या विद्यालय इ सब प्रसिद्धे भ गेल पटना मे, ओतहु बहुत मतलब बाहर-बाहरके बच्चा सभ आबै छै पढ़य लए। जेकि मतलब पटना विश्वविद्यालय जे छै भारत के सबसे पुराना विश्वविद्यालय विद्यालय में से एक आबै छै। एकर अलावा कहि सकैत छियै त त प्रतिदिस प्रति ठित एक संस्थान सब भी मतलब छै जेकि बच्चा के अच्छा शिक्षा प्राप्त करै के लिए बहुत मतलब अच्छा छै। और आस-पासके राज्यके विद्यार्थी भी ओतय पढ़यके लिए आबै छै। शिक्षाके मामलामे कहि सकैत छियै त बहुत अ च्छाये छै पटना, और कहै छै कि आजकल के जमाना माना में जे छै मतलब पटना जे छै मतलब जैसे कि कॉम्पीटिशन इग्जाम प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी के लिए ते बहुत बढ़िया बेस्ट छथिन। मतलब बड़का केन्द्रे बैन बैन चुकलै, जेना कहि सकै छियै कि एस एस सी, युपीएससी, रेलवे, इ सबके हर कारी परीक्षा के तैयारी के लिए बहुते अच्छा कोचिंग सब ओतय छै। अहां किछो बाजु।
सुनने छियै कि पटना मे छठ पुजा एकदम विशेष महत्व सं एकदम बहुत नीकसं मनायल जाइ छै। छठ बिहार के देखियौ सुप्रसिद्ध पर्व छै जेहो मे सुरज भगवान के पुजा कयल जाय छै आ ई चीज पटना मे एकदम नीक से मनायल जाइ छै। पटना के खान पान इहो बहुत की कहु पटना के खान पानो बहुत प्रसिद्ध सब छै एकदम। ओतय के लि लट्टी चोखा, सत्तू खाजा, ठेकुआ लोक सब के बहुत पसन्द आबे छै, आर्थिक और राजनीतिक महत्व सेहो पटना मे बहुत सारा छै, जेकि गिनती ने कऽ सकै छी अपना सब। इहे छै जे पटना के एकदम ग्रोथ जे छै एकदम उ जे छै ई बहुत नीक गति से भऽ रहल छै, जे सब हमरा बहुत नीक लागे य और जेनाकि अहाँ बहुत सही कहलियए जे बहुत दूर-दूर सब बच्चा सब आबै छथिन। एतेक नीक, एते पटना के लायक बनायल गेलै, अपन सबके सरकार के द्वारा जे एतेक सुविधा देल गेलै एते नीक-नीक टीचर छथिन ओतऽ जेकर कारण बहुत दूर दूरसँ बच्चा सब आबै छै ओतऽ पढ़ै छथिन। कते बच्चा हर साल कते बच्चा अपन घर छोड़ि कऽ पटना जाइ छथिन, जे अपन नीक भविष्यके लेल ओहिमेसँ बहुत बच्चा अपन नीक भविष्य ओतयसँ शुरुओ कऽ सकैत रहैत छथिन। तऽ इएह छै पटना एगो बहुत नीक शहर। छै जेकि अपन भारत मे आबै छै आ इ हमरा बहुत नीक लागैये। ठीक छै त राखै छी।
ठीक छै राखू।
राखू।